हेलो। हेलो। हम मितर की हालचाल। बढ़ियाँ छैय मितर अपन कहियो हाल चाल की छैय, ठीक-ठाक छैय।
ओ त की करै छै।
नय किछो कनि खेनाइ पिनाइ सभ बइन गेल छैय भेलैए नै तू खेनाइ पिनाइ खा लेलेँ।
तहन ओ भ गेलौ खाना बइन गेलौ।
हँ बइन गेल छैय तू खेनाइ खेलैँ। खेनाय की सब खेलियै।
त हमर त खाना बइन गेलौ, अखने खेलौ हेँ तुरन्त
अच्छा की सब खेलहुँ?
तखन तकर बाद जा कऽ कहलौं कनि फोन कऽ के बात कऽ लय छी।
हँ तऽ की सब खेनाय-पीनाय भेलय यऽ?
खेनाइ-पिनाइ की सब भेलैए, से सब कहियौ, की सब मिथिलाके व्यञ्जन देलियै अहाँ केहन प्रकारके भोजन बनलै। ऐहि मिथिलां कथीके? अच्छा तरकारी कथीके? हम तऽ आहाँक जे छै से कावुली चना के त बनेलहुॅं हें तरकारी ठीके-ठाक छै। ‌ काबुली चनाके तरकारी बनेलहुँ। तुं कथी के तरकारी बनेने छला?
कहलियौ जेके अ देखै छ अखन तऽ जुड़-शीतल के पाबनि भेल छलै।
हँ कतेक सुन्दर भेल छलैया।
जुड़-शीतल मे तऽ ब बसिया बसिया, हा जुड़-शीतल मे तऽ बड़ी बनै छै। तकर बाद सत सत्तू सब उ उस घर छै फेर घ जिन जिन जिनका घ घैला तैला होइ छै। घैला-तैला उसगर जायत।
हँ पितर, हाँ पितर सब के हाँ घैला जाइ छै, ओहिमे जौ रहल, दक्षिणा रहल। हँ लोथारियो खाय छै। ओहिमे जे छै से ओ उसरगल जाय छै, किछु आदमी तऽ आम जे छै‌ से तऽ स्टीलो
आय त आय तकर बाद भ आ कतेक के भ भगवतियो के पातरि पड़ैत छनि जूड़-शीतल
हँ पातैरियो पढ़ैत छनि, हँ हँ नुनगरे चढ़ैत छनि, आ कतेकके अनूने होइत छै।
के पातेर पड़ै छै नीक एतेक बसिया बड़ी दही सेहो चढ़य, भात दही सेहो चढ़ै छनि।
होइ छै, हँ हँ अवश्य।
आ बड़ी तऽ केना बनय छै, बड़ी मे तऽ बड़ मेट कर रहै छै बड़ीके पहिने घाइट कऽ कऽ तकर बाद जाक ओ सब करू, सानला कऽ बाद उ तो तेल लोहिआ चाढाउ, लोहिया मऽ तेल
तेल दियौ ई सब दऽ कऽ फेना खूब पड़य छै, जतेक बड़ी के फेनबै, बेसनके घाठिकऽ ततेक सुन्दर होइ छै। बड स्वादिष्ट होइ छै। जतेक फेनल जाइ छै ततेक स्वादिष्ट होइ छै।
कनि फूलय ला दऽ दियौ, गरम पानी मे हल्का सुसुम मे नून हरेद दऽ कऽ फूले लए
छललाके बाद जेखन ओकरा पानिमे फुलय ला दै छै तऽ ओ फूलय छै बड़ी खूब सुन्दर होइ छै।
फेर ओ केलक। तकर बाद बेसन घोरला दऽ देलक, ओहिमे धनी सब दऽ देलक, फेर कनि खट्टा दऽ देलक दही रहल दही जे हइ अमील दर अमिल जे रहल से दऽ देलक। तकर बाद धनी हरैद सभ दऽ देलक, नून सभ दऽ देलक, फेर बड़ी घाइठ के बड खोलबै देलक, तकर बाद बनि गेल तखन छौंक देलक, हिंग सब दऽ ओकरा छौंकले जाइ छै, जीर, तेज पात, हिंग, प्रसिद्धे छै।
आ मितर अहाँ के ते हमरा सॅं सुन्दरे बनायल अबय ये, खेनाई-पिनाय, रंग बीरंग के अहाँके एकदन व्यंजन सब अबय यऽ।
मूनगा दाइल में दऽ के सीझबै मुनगा- मुनगा दालि में दऽ कऽ बनते छै। ब जुड़सीतल में।
हँ ओ तऽ हेबे करै छै, हँ जुड़- सीतल में बनै छै। अपना सबके मिथिलाञ्चल के ई प्रसिद्ध पाबनि अछि, हँ प्रसिद्ध पाबनि अइछ। मिथिलाञ्चलके। नह लोथारी सब खााय छथिन, आ ताएके बाद बसिआ पाबनि दिना सेहो अहाँके जे छै, से एक दिन पहिलेे जे बड़ी बनल रहे छै, आ दही आ भात ई सब अहाँके जे छै से राखल रहै छै, दोसर दिन लए बसिया पाबनि दीन लए। आ उएह भगवती के जे छै से भोग लेगै छैन, आ उएह प्रसाद खाइ छी हमहुूँ अहाँसब। आ सङ्गे घर दुआारिक के सेहो अहाँके जुड़ायल जाइत छै। घर दुआरि केँ जे जुड़ायल जाइ छै तऽ सभसँ पहिनेे तऽ अहाँ सभटा घर दुआरिके धो- धा दियौ सुन्दरसँ।
सबटा डिब्बा- डुब्बी सब सबटा पोछ पाइछ होइ छै।